त।
गोर लगेइ छी।
खुश रहू की हाल चाल।
हाल चाल ठीके अइ अहाँ सुनाउ कीसभ समाचार।
सब ठीक छै। सुनलहुँए जे जा रहलहुॅंए शहर।
हँ जाइ छी ओतहि हँ गाँव मे तऽ एतइ छै। तऽ याद करबै गाँव मे रहला भऽ गेल। त ओतैये रहै क होतै, छुट्टी होतै तऽ एतय एबइ।
हॅंअ हँ। शहरके तऽ माहौले होइ छै व्यस्तता बला। लोग वहाँ व्यस्ते रहै छै बेसी काल।
बेसी काल व्यस्ते रहै छै सुकून- सुकून कम रहै छै।
हँ सुकून नै होइ छै शहर मे। सुकून अहाँके देहाते मे भेटत।
हूॅं हूॅं बहुत, ओतहि लोग बेसी काज मे सब व्यस्त रहै छै अपन - अपन काज मे।
हँ ककरो से माने मतलब नै रह
माने मतलब नहि रहत।
हँ आ गाँव के लोक के तऽ कनिको ककरो चोटो लगै छै तऽ दस गो आदमी पहुँच जाइ छै देखऽ ले। यै की भेलनि हुनका। चोट लागि गेलनि ए पैर मे पूछऽ लेल पहुँच जाइ छै लोक के कनि रहै छै अथी बेसी।
हूॅं।
ने भाइचारा बेसी छै गाँव मे।
हूॅं हूॅं दुनू जगह के अपन - अपन गुण क कमी छै।
हँ हँ दुनू
गाँंव के अगर बात करी अहाँ गाँंव के जीवन बहुत शान्त रहै छै।
हँ।
ओतय हवा शुद्ध रहत अहाॅंके चारो तरफ हरियाली देखऽ के मिलत।
हँ शोर शराबा कम होइ छै।
सब सोच रहऽ अहाँके स्वास्थ्यके लेल गाँव मे रहना बेसी नीक छै।
हँ कहलो गेल छै जे शहर के दबा आ गाँव के हवा इ बड्ड स्वास्थ्य लेल नीक होइ छै।
हूँ हूँ।
तऽ गाँव मे सुकून छै चैन छै। ई तऽ छैहे लेकिन रोजगार के लेल तऽ लोक के शहरे जाइ पड़ै छै।
जखन कोनो घर मे सुख दुख अबै छै सब म सब मिल - मिल के सहायता करै छै गाँंव मे।
हँ।
गाँंव के लोग अधिकांश खेती- बाड़ी पर निर्भर रहै छ।
हँ हँ।
भोर - भोर मे जल्दी उठय छै आ दिन भर परिश्रम करै छै ओतय के जे अहाँके शहर रहल ओ जे अहाँके ऑफिस के कार्यालय के की स्थि छै ओइ पर निर्भर करैये अहाँ कखन उठबै।
हँ तऽ हुनका व्यस्तता रहै छनि भागदौड़ रहै छनि। कार्यालयके कामेमे अपन रहै छथिन व्यस्त। लेकिन गाँवमे तऽ बहुत रङ्गके काज छै खेती बाड़ीके छै से अलगे। आरो-आरो काज छै जेनाकि अ कुम्हार वाला काज लोहार वाला काज ई सब तऽ गांव मे होइ बेसी काल। आओर ई छै गाँवमे रहलाके फेयदा छै जे किसान से अहाँ जुड़ल रहू तऽ ताजा ताजा सबचीज खाए पियवला अहाँके भेटैत रहत।
ह्म होतै होतै तऽ महगो मिलत अहाँके प्रे आ ताजो नहि मिलत शहरमे।
हँ ताजा नै भेटै छै भासी रहै छै ओ तऽ ओ महगाऽ गाँवमे त सस्तो भेटै छै आ कनि ताजो रहै छै लोकके तै। स्वादो नीक भेल आ स्वास्थ्योके लेल नीक भेल।
हू वएह छै जे अहाँके पढ़ाई लिखाई काज उज के लऽ के जाइ के पड़ै छै बाहर।
हँ काज लेल तऽ जाए पड़ै छै की करतै लोक गाँवमे। आब तते आबादी भऽ गेलियै जे गाँएमे रहलासँ त काज नहि चलतै। तब धियापुताके तऽ पड़ पढ़ि लिख कऽ जाए पड़ै छै। नौकरी लेले।
एहन रहै छै कि कि शहरमे रोजगारके अवसर बेसी रहै छै।
हँ गाँवमे सीमित छै। हूँ।
अहाँके बड़का-बड़का विद्यालय महाविद्यालय अस्पताल सब गाँवमे शहरमे अब रहैत छी। यातायात के सुविधा बेसी रहै छै बाजार सब निकट रहै छै।
हँ। आब गाँवोमे बहुत बदलाव भेलैए। पहिले जकाँ आब नै छै गाँउमे थोड़े बहुत सुविधा भेलैय।
विकास भेलैए गाउँ मे।
हँ।
अहाँ के बिजली के बिजली का बहुत समय रहै य। बहुत काल रहैए गाँवमे।
आब रहैए पहिलेके अपेक्षा बहुत रहैए लाइन। मीत हँ आ अथी छै गाँवमे जे छै ने से ए बहुत रङ्गके सुविधा भऽ गेलैए आब जेनाकि अ छोट-छोट दुकानसभ खुलि गेलैए। आ अस्पताल खुलि गेलैए।
हू-ह
लेकिन छै कि जे यातायातके एखनो दिक्कत छै गाँवमे।
उ तऽ हेबे करतै धीरे-धीरे सब बेहतर होतै। अहाँके गाँवो विकसित भऽ रहल छै शहर अलग अप अपन तरीका स देश विकसित भऽ रहल छै गाँंवो विकसित भए रहल छै।
हँ, धीरे धीरे होइ छै एतय के अ जे बदलाव छै से धीरे धीरे भऽ रहल छै। हँ लोकके बातोचीतमे असर रहै छै। शहरके लोकके बात करऽ के ढंग और गाँवके लोकके बात करऽके ढंग मे
हं
अलग छै अन्तर छै दुनूमे।
हूं हूं।
हुनका गाँवके लोक कनि भाइचारा निभबै छथि तऽ हुनका व्यवहारिकता बेसी रहै छैय आ हँ लेकि शहरमे नहि रहै छै शहरके लोकके ओतेक नहि रहै छनि ऐ के सभ अलग अलग ठाँके रहै छै आन आन ठाँके तऽ सभके अप ह ह‌ किये क्यो प्रेम से बजतै आ केओ भाईचारा निमहतै सभ तऽ अन्जान रहै छथिन
सभ काजे करै अबै छै। आ हम इहो मानै छियै जे केवल शहरके उन्नति इहो छै न जे केवल
केवल शहर अ शहर के उन्नति से देशके उन्नति विस्वा अ विकास नहि हो सकै छै।
नै।
के उन्नतियो उतने जरूरी छै यदि गाँव मे भाल नीक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सुविधा नहि मिलत तऽ बहुत लोकके शहर जाय के अवस् ता नहि रहतै
हूं। हँ ई छै कमी रहै छै गाँवमे तऽ लोक शहरके तरफ जाइ छै ई तऽ छै गाँवमे बहुत लोक ई सोचै छथिन कि हमरा कनी आधुनिक जीवन जीबी तऽ ओ शहर दिस जाइत छथिन। तऽ ई सब छै लेकिन गाँवों के ओ अलग रहै छै व्यवस्था।
हूं हूं। आ अहाँ अगर एक पंक्तिमे अहाँके बोलयके होए दुनूके की छै तऽ गाँव मनके शान्ति दै छै आ शहर उन्नति के अवसर दै छै, इएहे अहाँ बोलू।
ई बड्ड नीक छै। कम रहै छै।
हूँ हूँ
लेकिन शहरमे एकरा बढ़िआँ व्यवस्था छै।
हूं ए ह आ आजकल गाँवो धीरे धीरे बदल रहलैए। हँ सब ठीक ऐ सड़क गाँव के सड़क बर नीक भऽ गेलैए, बिजली पहुँचै छै, शिक्षा सुविधा बढ़ रहल छै सरकारी योजना सब सरकारी योजना सब पहुँच रहलैयै। बहुत खुशी के बात छै।
हँ- हँ पहुँच रहलैए हे। आब जेनाकि पहिले ने शिक्षा के अभाव ब च्चे से लोकके रहै छलैये जे कहाँ केना जाइ कहाँ पढ़ी। लेकिन आब तऽ प्राथमिक विद्यालय सब खुलि गेलै ये तऽ ओहि मे बहालियो भऽ रहलै यऽ बहुत शिक्षक सब के तऽ हुनका सबके पढ़ाई के निक व्यवस्था भऽ रहलैएा लेकिन उच्च शिक्षा लेल तऽ शहर जाय पड़ै छै।
किछो- किछो जे शिक्षा अइ अहाँके जेना सभ बेसी एक दूटा शहर जाइत रहै ऑनलाइन जे छै इंटरनेट सुविधा बढ़िया नीक जे भऽ गेलैए गाँंव में ओइसे बड अन्तर परलै, अहाँके नीक- नीक टीचर ऑनलाइन बैठ बैस कऽ गाँवमे पढ़ैत छै गाँवमे निकालै छै।
हँ- हँ आब ऑनलाइन पढ़िकऽ बहुत ब
हँ।
ऑनलाइन पढ़ि कऽ बहुत बच्चा सब
ह जेकरा कोनो सुविधे नहि छैक। आब जे सब्जी बला रहै ओ तऽ नहि जा सकैत छै शहर कोनो कीमत पर लेकिन ओ दू तीन हजार दू -तीन हजार के पाई दऽ के सब्सक्रिप्शन लऽ सकैत छै ओ लऽ के पढ़ि लै छै। से सब ऑनलाइन आबऽ से गाँव के भी आहां के माहौल- माहौल विकास में अंतर भऽ गेल।
गाँंव के छै जे ज्यादातर जे छै। लोक छथिन से खेती- बाड़ी पर निर्भर रहै छथिन। तऽ हुनका खेतिए से जुड़ल- जुड़ल काज बेसी रहै छैन आब जेना कि खादो लाबयके तऽ हुनका रहैत छनि खेते लेल। तरकारी बेचय लेल हुनका बाजार चाही तऽ ओ शहर जाइत छथिन।
हूँ।
खाद लाबय लेल त फेर शहरे जाइत छथिन, गाँवमें तऽ भेटैत नहि छै। मने गाँंवं के लोग कृषि के कार्य के ले भी शहरे जाइ। छथिन।
शहरे जाइ छथिन हां होइबै करै छै।
आ अपन जे हुनकर फेर उपजायल सामान होइ छनि ओकरो बेचय लेल फेर हुनका शहरे जाय पड़ैत छनि।
ह लेकिन हम जतेक दिन शहर रहलियै गाँव जाइ छियै आब जखन गाँव जाइ छियै तऽ सभसँ पहिने जे ओतय हाँ ओ खान जे शान्ति हमरा बहुत नीक लगैया। भोर में जे चिड़िया के आवाज करैया ताजा हवा मिलैया हरियर खेत के खुला आकाश देखला खुला आकाश के नीचे अहाँ सुति सकैत छियै। ई सब अहाँके कहाँ से भेटत अहाँके। ए सी भेट सकै या शहर में लेकिन ताजा हवा न भेट सकै या।
हँ -हँ ताजा हवा अहाँके गाँवे में भेटत। कियाजे गाँंव में पेड़ पौधा के रहै छै भरपाई खूब रहै छै। शहर में तऽ मकाने -मकान भेटत।
हँ हँ।
जिम्हर देखू तेम्हर बहु मंजिली इमारते
हूँ।
धात्री के गाछ आँह के भे
हुं। छैहे। हम इहो मानै छियै जे अहाँ के शहर के लोक जदि किछ समय गाँव मे बीतेथिन तऽ नाम कम होतैन।
ओना शहर के लोग तऽ अबै छथिन क इए पूजा पाठ होइत छै घरमे गाँवमे हुनका होइ छइन। अं कोनो विवाह शादी भेल या उपनयन आर सभमे गाँव अबै छथिन।
हाँ आब इएह अहाँके गाँव के लोक जदि किछु समय शहरमे बितेथिन तऽ हुनकर अनुभव वहाँके अनुभव दुनिया के अनुभव बेसी मिलतै। की विकास भऽ रहल छै। दुनू के अपन अपन ब
बढ़िया।
हु और सब ब अंत मे अंत मे तऽ हम एतबे कहब जे गाँंव आ शहर के बीच प्रति प्रतियोगिता नहि छै। एक दोसराक के सहयोग सहयोग से सम्बन्ध रख रहबक चाही। गाँव देश के आधार छै आ शहर देश
हँ सही बात छै ई तऽ बात एकदम सही कहलियै। ठीक छै।